हँ हेलो
हूँ कहू हमर कॉल बर्बाद करा देलीयै एगो?
केना काॅल बरबाद भऽ जेतेै?
फोन केलीयै आहाँ नै उठेलियै तऽ बर्बाद भऽ गेलै।
ओना थोड़ी बरबाद थोड़ी न होतेै ओ एगो।
हँ बरबाद फौलस चइल जाइ छै।
अरे उ जाहे उठेलियै ने उठेलियै तऽ। कॉल इन्ड भ गेलै।
हँ तऽ पहिलेसँ नेै ने अथि केने छेलियै तैय दुआरे।
तऽ हमरा नेै ने पता छेलेै की आइब के रहैके है।
नै छै अँ तऽ से- हम कैह देब फोन कऽ के एहि दुआरे पहिले बता देने छेली नऽ।
कथी के
जे ऑनलाइन हम फोन कऽ के पहिले बता देने छेली ने जे ऑनलाइन रहै लए। अहं
नैहरी हम देलियै नऽ।
हँ ओहे नऽ। दिक्कत भऽ जाइ छै हँ। बतै। रेनुआ छेल्लै गै हँ।
बहुते आदमी हौ?
आइ नै तऽ। कहू आब-
हूँ नैय तऽ कथि खाना पीना अथी बना रहल छीयै?
हँ बनाबै छथिन मम्मी आ उ प्रीति- सत्तुबला पूरी बनै छै तऽ बनाबै छथिन।
हैय तू कथी करै छीही?
हम नै कुछो बैठ के बनाबै छथिन नऽ। हँ हीटर पर बनाबै छथिन तऽ हमरा बैठ के नै होइत रहै। तै लऽ के दिन के बना लेै। छियै खड़ा भऽ कऽ ओ हीटर इंडक्शन पर हीटर पर नै होइत रहे।
जीजा जी से पूछिए कि ओ फिरी भेलै की नै मीसतीरी?
अच्छा लाइन बला।
हँ लाइन बला मिस्त्री।
हुंउ फोन नहि करै छी से।
करै छिय हमही
उं फोन कऽ के पूछती न त।
अरे जीजाजी कहते न एक बेर, मत
अच्छा कहबइ। तऽ जीजाजी के नहि, जीजाजी के नहि फोन करै छी से।
कहाँ जीजाजी दु तीनदिन कतले होबै शायद, कटले छलिय शेद बीच में।
कहय छले नहि करै है हमरा फोन कोइ नइ।
कोनो काम से करने छेलिय जीजा जी के फोन हम शायद।
आच्छा
महिया से लाब तन। जय हो, मेन बात रहै, करतइ ने अभी मतलब केना बिजी रहै छिय की। ओइ टाइम मे मोन थाइक जाय के तऽ फोन करयके मोन नहि करलक।
हँ भऽ जाइ छै की।
कायल भेले की बाजार गेलिय न दुकान पे
हँ
पता नइ गेलियै तऽ ठीक ठाक, एत स खाक आराम नाश्ता पानी क उ के गेलियै दोकान पहुँचलियै ने माथा दर्द कर लगलय माथा ऐना दर्द करै न आँखि के दुनू साइड से, नहि रहे हो कपाड़ मे पुरा दर्द करइ बैठल छि त ज्यादा फिर भी दर्द करइ, होयत होयत एक डेढ़ बजे घर ऐलियै, मम्मी कहलिय ठण्डा- ठण्डा तेल आन त हँ ग्यारह बजे पहुंचल छेलिय।
अच्छा
ओत पहुँचल छियै दोकान पे, त वहाँ से फेर निकलियै तऽ घरे ऐलिय मम्मी के कहलिय एगो ठंडा तेल लगा दे के लेल, लगेले त मालिस उलिस कनि क देलकय।
हूँ
दवा उवा दवा उवा देलकै तैइके बाद सुतलियै, तब जा क कनि माथा नय धूप के वजह से नहि, ओतऽ हम छलिय ए सी मे बैठल छलिय, त कनिको और हमरा ठण्डे होबाक चाही न। और ओहिमे और माथा दर्द करे।
ऐना गर्मी छेले न गर्मी के वजह से माथा दुखाय लगय छय।
आ पता नय, ओहो स माथा हमा नय केने दर्द करय छैल, लेकिन
नहि गर्मी के वजह से भऽ जाइ छै।
तेल उल लगेलीय, फेर सही स लगाओ आराम भऽ गेलेै।
हँ। हो दीदी ऐल छेलेै काइल ओन्हि पूजा छेलै नऽ तऽ चैल गेलै आइये।
ओ काइल ऐलेै आई गेलेै?
हँ आब एतेै एक दू तारीख के।
ओ तऽ रहतौ कि चैल जेतौ?
हँ तब रहतेै दू महीना की-
दू महिने-
हँ बौआ और के नै
ओ-
तऽ फेर जल्दी ओत तब हम जल्दीये करैया।
हॅं अगस्ते के टाइम मे नऽ
हँ। आब पाँच तारीख से लऽ के बीस तारीख तक मे जहिया भऽ जाय।
कि कहू। हँ सेेएहे हैय।
हँ पाँच से लऽ के आ बीस मे जहिया भऽ जाय किछ। तऽ कहलियै हे अपन एक तारीख के आइबि जाइ लए कहलखिन ठीक छै आइबि जेबै।
हँ ठीके अपन रहत।
नैय आइब जयतथिन अभियो मतलब एल छेलखिन तऽ रहि जयतथिन लेकिन- ठाकुर जी छै ने घर पर तऽ कनि ओकरा दिक्कत बुझाइत रहै छै नऽ। ससुराइर मे कनि रहयमे ज्यादा दिन हँ।
भैये जाये कनी से बैस मे आदमी सब ने बोलऽ लागेै हैय।
हँ नै हुनका अपनो नै ने ठीक लगै छै तऽ कहलखिन जे एक तारीख एबै ने- तऽ फेर सात आठ तारीख तक ओ निकैल जेथिन मुम्बइ के लेल।
ओ
हूँ।
तैं के लेल ने हँ ओहो ठीके हैय।
हँ तऽ इधरे से चैल जथि अभी तऽ ओनी बाहर विदेश जायके कोनो अथिए नै छै। ताबत मुम्बइए चैल जेथिन।
हँ फेर से छै दिक्कत भऽ गेलै बड की- आइ कहै छेलखिन आइ कहै छलथि ठाकुर जी जे- ओतऽ दस दस रुपआ मे टैप बिकाइ छेलै।
कहाँ पे?
आय फोन के टैब दुबई मे।
हैय बहुत सस्ता।
दस रुपया ओनिका भेल हेतै इधर भऽ गेलै मतलब- एतेक कहलखिन दाम सोलह सत्ररह सौ अठारह सौ रूपया। दू हजार के आसपास बुझियो।
अरे तऽ हम दऽ देबै टैब एगो देतै हमरा?
से नै से जीजा अनबे नै केलखिन न तऽ ठाकुरजी अनबे नै केलखिन एको गो। तऽ कहै छलखिन कि जे हम त आब दुबई नहि ने जेथिन, आब दुबई कहाँ जेथिन।
अभी नहि गेलै हें बादमे जेबे करतै ने।
आब कत ऐ कतर के अब कतार कतार
ओ तऽ शिवम कतऽ शिवमो तऽ जायवला छलै ने?
ओकर अभी कहाँ भेलै फाइनल।
तऽ दुबइयए भेए गेल छलै ने?
हँ आब देखही ने ओकर दोसर जगह छलै ओकर दोसर जगह छलै। तऽ अभी तक ओकरो फाइनल मतलब शिवम के तऽ कोनो बाते नहि छै जायके।
ह
तऽ शिवम के कोनो अथिये नहि छै जे कहिया जेतै ने क ओकर त अभी कोनो नहि ताबत देखही अपन घरेपर काम करै छथिन कहीं मुम्बइ जेथिन ओहो तऽ। तऽ ठाकुर जी चलि जेथिन न।
हू।
तब शिवमो चलि जेतै। अगर ओहन रहलै तऽ बस बजा लेतै दू दिन चारि दिन दस तीन महीना में अपन फेर बजाय लेत। के हल्ला कर है ऐना?
रुचिका छैले।
दखें छिये ओना कही नहि करैला।
हूँ चल गेले।
खाइ छी?
नश्ता भूजा बनेलके ने चावल के।
अच्छा।
ह चावलके तऽ तऽ यहाँ पसन्द नहि पड़ै लेकिन फिर भी
ह हमहूँ कहियो के बना लैत रहै छी चाउर के। चूड़ाके तऽ हमरा तऽ चावलेवला अच्छा लगै चूड़ासँ जादा। कनि टमाटर द दभी काटि कऽ तऽ आओर अच्छा लागत। कनि मीट मसाला कनि टमाटर आओर कनि टेस्ट बढ़ जेत। हँ तऽ सभचीज में कनि अथी टमाटर दऽ देबै ने तऽ आओर नीक लगत।
तीन मिनट आ
हम्म टेस्ट बढ़ जाइ छै कनी।
हँ।
आ मम्मियो वला फोन क लऽ के देखियौ भऽ गेल हेत चालू। जे जे आब बच्चल होते चालू करेके ओहिमे ने आओर आबै छै दूगो चारि गो।
हँ।
किछो किछो तऽ ओसभ कऽ देबै। तऽ भऽ जेतै तऽ मम्मीके सिखा देबै चाह अथी फोन लगाबय के।
हँ।
ह तब हमनी यहाँ फोन कऽ सकैत छी की।
हँ।
हू।
जाइ छी आब हम कनि नहा लेला।
हम्म भ गेले काम।
उहुं हम्म हँ भऽ गेले अभीए ऐलै यैं।
हँ दुकान बढा़ लेली।
कामे नहि हय त, लोक की करतै लेट तक की
अनहु नहि अभी है दाना उना छाटैके ठीक है
हम्म आ से नहि ओहन प्रेसर बला ओहन प्रेशर बला काम रहल तब न कि हँ करैके छै एकदम। उहै न कामे नहि छै त कि, धौ होबे करतै लागल छी कखनो होबे करतै।
उहम्म
हम्म सैह बात छै। बौआ छै घरमे, या सुतल-पड़ल खेलै छै भुटकी। भैगनी।
एकरा बड सुंदर लगैत रहै छै, अय घर में ठंडा-ठंडा। बापरे पंखा जे बन्द क देभी त खाली पंखे पे ताकैत रहतौ, की जे पंखा चला दे हमरा गरम लगैया।
कहै छि ए सी चलेबे नहि करै छि, तऽ ठंडा केना लगै हैं।
चलबै छियै ए सी की, ए सी नहि चलबै छियै तऽ।
अपने तो कहै छै, दिन मे चलेबे नहि करते हैं।
उम्म गरम लगऽ छै त, जा आबे तऽ चला लय हय। हमरो जब जादा गर्मी लगऽ लगै छै, तऽ हम चला लेली। शाममे चले नहि छलियै, तऽ अभी ठण्डा छै। आ ओनाहितो हमर रूममे मतलब कखनो-कखनो चलैत रहै ने, तऽ रूम कनि ठण्ढे रहैत छै न। दोसर रूम के मुकाबले एकरा बड मोन रहै छै खुश, एकदम अय घर मे। खेलैत रहै छै नीचा मे, बाप रे चौकी पर से फेर आइयो गिरलै। एकदिन आओर गिरल छलै बच्चा हम लगलै माथेमे चोट लागि जाइ छै की करतै। मजबूत बनै छै मजबूत, मजबूत बनै छै मजबूत। हँऽ मजबूत बनै छै मजगूत। भाय छन मे छनाक, मतलब एना के रखतै बाहर निकलतै ले। तते उलटै-पलटै छै न जे की कहि सकै छी। उनटैबला बच्चाके टेंशन भऽ जाइ छै न कनि।
हम्म भैइए जाइ हय।
तुरत बाप रे बाप तुरत देखबी एतऽ रखबिही अन्दर आ जहाँ एक रति एनि भेली